हँ कहियौ की सब भऽ रहल छैय।
कथहु ने बैठले छीयै अहाँके की सब भऽ रहल छैय।
किछु नहि हमहुँ भूजा बने भूजा छले मि क्स बला ओहिमे प्याज मिर्च हरियर मिर्चा नमक ई सब तेल उल मिला कऽ देलिये या हमर पपा खेलखिन हे बौआ खेलकै या हम खेलियै या। एखन बै ठल छियै अब सोचे छी चाय बनबे के सबेरू में नहि बनेने छलियै।
ओ चाय पिय छिय आ कि छौरि देने छियै।
चाय पियै छियै कखन जे दिन नहि मन करै छैय तहि दिन नहि पियै छियै आ कखन कखन मोन पर चढ़ि जाय छैय तऽ बना लय छियै।
ओ हँ आओर चाह ने हानिकारक रहै है ने जह
हँ सुनै छीये बड हानि करै हइ लेकिन की करियै कभी-कभी मोन भऽ जाइ छैय तऽ बना लै छियै। एना नहि मन आज नहि आइ नहि मन हँ आइ नहि मन केलकैए तऽ आइ नहि बनेने छलीह सोचैत छीय एखन बनाइए कि की करियै?
ओ तब
अहाँके मम्मी के किया मना कऽ देलकै?
हमर मम्मी केली ओ साइड मे सुजन भऽ गेल छलै। ई भदमे तऽ ताहि दुआरे मना कऽ देने छलै तऽ मम्मी तयो माने बला है कनि मनी पीे ले।
ओ।
हूँ। हँ और अँहा भुजा केना बनौलियै।
भुजा हम बनेलियै नहि मिक्सवला नहि रहै हइ कि रेडीमेड। सब मिक्स केल जे मिले है मिल-मिल सब मे। हलो।
हँ।
हँ तऽ कीनल छले य ओहि में प्याज कुची-कुची काटि देलियै हरियर मिर्चाई ई सब काटि देने छलियै नमक धऽ देने छलियै तेल कनि धऽ कऽ साननि देने हाथसँ मिक्सचर छलै ओ धऽ देने छलियै मिला देने छलियै।
ओ हँ।
हूं त उहै कनि कनि सभके देलियै हमु खेली। फेवरेट खाना त हमर मांसाहारियए छै।
ओ कथी अच्छा लगे है मांसाहारी में,
मीट भात द दियौ मटन भात चिकन भात‌, ई दू मछली चावल भौ गेले ई सब हमरा बड पसंद अबे छै।
ओ त कथी कस साकारी मे कथि पसन्द है।
शाकाहारीमे त हम एना त सब्जीसब खाइ छियै लेकिन, गरम गरम अहाँके दाइल भ गेलै भात भेए गेलै भुजिया भोगेल कचरी भोगेल ईसब, नीक लोगे हे।
हँ हँ। आ बाहर के खाना की निक लगे है।
बाहर के त, छुइट गेलै बुझलियै पहिले बाहर जाइ छलियै त खाइ छलियै। आब त घोरमे रहै छी त बाहरके किछो मिलबे नै कोरै है। तब पहिले गुपचुप भ गेलए चाट भ गेलैय चाउमीन, भ गेलै ई सब त हमर सबके रोज के छलैय। बुहलि रोज जाइ छलिअ ड्यूटी करै छलियै। ऑफिस जाइ छलियै------अ, हमेशा ई सब कुछ ने कुछ रोजे गुपचुप त रोजे के छलै उतरे, जाय बेर में त हड़बड़ी रहे छली चैल जाइ छली लेकिन साँझ स जे उनी स अबे छलियै, त हमसब अपना बाजार पर रूइक के रोज खाइ छलियै दसे दसगो, खोई लेकिन जरूर खाइ छलीये।
ओ द सुन खा जाय छैलिया।
हँ दस गो हम त बीसो तीस गो खा जाइ छीयै एक बेेर मे।
ओ कते के मिलै छैल दस रुपआ कते,
तबै छै। यय अब त बड कम क देलके पहिले दस के आठ गो नओ गो दय छले बु, बुझलियै आब त चाइर गो पाँच गो एना, देै है बहुत जगह त तीने गो दैइ है।
हँ एनीयै ओनेई देया बहुते कोम क देल के।
हम सब चाइर साल पहिले जब जे खाय छलियै तब बुझियौ दस रुपइयै, के आठ गो दैइ छलै एगो सुखलो द दै छलै। आब त साफ तीन गो चाइर गो क देलकै।
ओ सबस ज्यादा एप कोन यूज करै छियै अहाँ।
ऐप त हम कनि फेसबुक खोलै छियै कनि इंस्टाग्राम खोलै छियै कनि व्हाट्सएप खोलै छियै। सब खोएल क कनी कनी सबके देखैत रहै छी स्टोरी स्टेटस सब जे लोग लगबै छै। देश दुनिया एनी ओनी के सब ई सब ओहि सबमे देखैत रहै छी न।
हँ हँ। अये कुत्ता बिली सब पालले स्वथ है घोरमे।
नई यै कु, कुता त छैइ सब लेकिन पालल वाला नई छै एनी ओने के छै अबे छै त रोट, ई सब द दै छियै।
ओ नई शौख हैए ओहाके पूछै छी अहाँके पसन्द नय है।
डरो लगैत रहे है ओ सब कैट लै है तऽ घाव बिख लागि जाइ है ना
हँ लेकिन पालल रहय है कोनो कोनो से नहि काटत।
ओहो सब खिसियाइ हे पाललो वालला तऽ काटि लै है फेर अहाँके सूइ लेबऽ पड़त।
हँ से हँ ओनाहितो सुनने छियै।
हँ हमर बहिन छै ओकर सास छोटबे टा से कुत्ता पाललकय बुझीयो कुत्ता आब सियान भ गेले बुढ़ालो करय है आब लेकिन ओ बड समझदार छै ओ बिछौनो पर सुते हय बैठे हय सोफा उफा सब पर लेकिन किछु गन्दा उन्दा नहि करत।
ओ।
से सब ओकरा ओकर सास चलि जाइ हइ ससुरा ओ अपन मतलब घर पर
आँइ?
तऽ बुझियौ कि ओकरा आंखि में देखबे तऽ ओ कनेने रहेय लोर चुअल रहे है आँइख सबमे ओकरा ला।
हँ। हँ हँ होइ है भ जाय है।
ओसभ कनि कम खाइ हइ लेकिन कुत्ता के रातोमे मटन बनतै तऽ मटन खिबै हइ। काल्हो लए ओकरा लए बचा कऽ रखै हइ कुत्तेके ज्यादा खिअबै हइ।
हुं हुं भऽ जाइ है उ रहै हइ ओकरा सब फ घर पर भैेये जाय रहैय हय।
एना तऽ ओकरो सबके सुइया अबे है एकटा उ द देबय ना तऽ ओकर बिक नहि लऽगै है महने महिने की कते दो महीना पर ओकरा सबके सुइया एगो रहे हे ऊ दियबबैत रहे है लोग त ओकर काट वो करे ह तो कोइ दिक्कत नहि होइ है।
हँ।
उम।
अहाँके फेवरेट सिंगर के है।
की बजली?
से पसन्दीदा जे गाना गायक होइ है स
सिंगड गायक हमर तऽ सोउनू सोनू निगम छै अलका याग्निक छै एकर सबके गाना हमरा बड्ड नीक लगै छै।
हँ हँ नीक लगय है सही कहै सबस फेवरेट गाना कोन सा अइ?
ए नहि ओ मे अरजीत सिंह छै एगो आारो कोंदो कोंदो छै जुबिट न्युटियाल छै ओकरो सभके गाना नीक रहै छै। लेकिन पुरनका लेखा उ
फेवरेट गाना बताउ ना एकटा।
फेवरेट गाना हमर तऽ ई छै एना तऽ कैटा छै लेकिन अभी सबसँ फेवरेट मे हमर गाना इहा छै एकटा। एगो गाना सुनने छियै बहुत प्यार करते हैं तुम से सनम।
हँ सुनने छियै गा क कनि सुना दियौ ना।
इयै तऽ गाना छै।
बड़ अच्छा गोलियै अच्छा गोली लिये, गा लै छियै कनि-मनि, हँ नीक लागल।
हँ चैए गा लय छियै, हमरा सब के स्कूल मे जे गाना शनिचर के शनि चर होइ छलै तऽ सबसे फर्स्टो मे हमरे सरजी खड़ा करवबै छलखिन गबै लए। हमर गाना सबके पसन्द अबैत छलैए, जब लास्ट होइ छलै तऽ लास्टोमे कहै छल खिन अहि स लास्ट हैत, अहि एकटा गाइब दियौ, तऽ हम लास्टो में गाबि दै छलियै‌।
ओ हँ अच्छा गबै छियै।
हँ कनि-कनि गा लै छीयै ठीक-ठाक गबै छियै।
हँ अच्छा लागल सुनैम हूं।
अम्म आहांके की छै फेवरेट गाना। हलो हेलो कतऽ गैब भऽ गेलियै यैंए। हेलो एना गैएब हेबै तऽ केना काम चलतै, अहाँ तऽ कुछ बजबे नहि करै छियै। हैलो